हेलो हेलो।
कहू।
ए अस
कहू नए।
ठीक छै, की हाल छै।
हँ, ठीके हाल छै। बहुत दिनके बाद कहने छलहुँ, जे कतहु देखैय नहि छलहुँ हेँ। हँ कतहु देखै नहि छलौ, पुछितो छलै बोआरो माँ के मोन
कहलहुँ की, जे म मधुश्रावणी मे से अनुना के अनुना के बारे मे हमरा सभ कहै छथि तऽ हम अहाँ के कहै छी अनुना जे छै, हँ
अनुना हँ आब तऽ जेना लगैए आबयवला छै कि, कहिया हेतै पता नहि। हँ एही बीच में छै जे किछ तऽ अ अनुना जे करैय छीयै से हमरो करऽ पड़त, कीसब बनायब।
हॉं तऽ उएह अनूने के बारेमे सभ कहैत रहै छल, कि जे कहिआ हेतै मधुश्रावणी। आब तऽ अनुना होय वाला छैय, हऽ कनिया के त रैह ते छै जे आनो गोटा के स्त्रीगण सबके रहै छनि, तऽ ओहि दिन पहिने ओहो सब मेहदी लगेती। ऑ, सोहाग दुआरे ओ जे छै से सोहाग दुआरे ओहो जैसे नव साड़ी- ताड़ी, मेहदी- तेहदी लगेने रहती, वएह पाबनि के बाली तऽ, छै, हँ पाबनि बाली सब तऽ जे करती से करबे करती, जे अपनो सब जे छै, से ओहि दिन तैयार भऽ,
सभ भऽ जाय सरिया लेब, सभगोटा अहि बाति ईसभ सरिया लेब, सभके हकार पड़तै, हँ चलू ठीके छै, कहू तहन, किछु आओर समाचार सभ हँ,
त मश्रावणी एल, ओकरे चर्चा विषय भऽ रहल छै, जे केना की अनुना मे हेतै तऽ, केयो बस ए चु, ए अनुने छै, चूड़े दही खा लेब, केओ कहते नहि यइ ओहि दिन खीर खेबाक चाही, हँ, किओ कहथिन, नहि -नहि ए एहिबाती मे नोत हयत, जे खायब से तऽ खेबे करब ने, तखन भूखे क ते अनून मे कते खेबे करब, ती अनूना के प्रधानता की छै, केओ की कहै छथिन जे ई अनुना केला सँ, अखंड सोहाग बत ती रहै छै, किओ कहै छैथीन धूर नून खेबै ने‌ त दोसर बियाह कऽ लेतै तऽ आब की खेतै बूढ़ भऽ क आब कि लोक खे- किया ने खेतै, आ बूढ़ मे जा के थोड़े दोसर बियाह करताह, लेकिन कहल जाय छै, ओ सब नै छै, तृतीया कऽ हर तृतीया कऽ से लोक कहै छै, जे नमक नै खएबाक चाही छै। जेना अक्षय तृतीया भेलै, अहां के तीज भेल, ओहो तृतीये के रहै छै। तकर बा ई भेल, मधुश्रावणी भेल, तृतीया क नून नै खेबाक चाही महिला सबके। एकर वर्णन छै, जे तै दुआरे ह और ई नहि छै जे भाय दोसर बियाह कऽ लेतै तेंए। आ की कऽ लेतै तें बुझलियै त और अहाँ के किछ बुझल अइ तऽ कनि अहूँ बताउ, एहि सबमे। पा, कते ठुमा सुनै छियै, पंचमीयो मे पाँच साल तक अहिबाती पंचमियो मे कतेक तऽ एकटा बक्सीटोल गाँव छै, बुझलियै।
हूँ,।
एकटा ओहूठुमा सुनलियै जे उं पाँच साल तक जे छै से पंचमियो मे अनोना करै छै।
कोनो नै छै अपन जतेक आस था हर जगह के हर- हर नियम छै, ओहि ले नै छै, अहाँ देखियौ देखबै काज तिहारमे कोनो बियाह दान, उपनयन, मूड़न जे हेएत तऽ एकटा महिला जे बैसती हुनका घरमे जे विध हेतनि तऽ दोसर टोइक दै छथिन यइ कनियां ई की कऽ देलियै। हँ, जा इ तऽ नै होइ छै गै मेए एना केना विध भऽ गेलै। गै मेए ओना, अरे सब गाँंव के सब रंग विध होइ छै। अहाँ टाइम पर कहियौ हँ अह टाइम पर कहियौ जे आ भऽ जाइ छै तकर बाद बजला के बाद की हेतै। ध्यान जाइ छै, हँ तखैन मोन मे की होइ छै खुट- खुट - खुट। खुटका जेना लागऽ लगै छै। हँ, जे जा इ किया ने केलहुँ, तऽ ओहेन-ओहेन आदमी पहिने कहि दियौ। तऽ इ सब चीज इ अपना सबके जे छै का कल्चरमे जे छै, अपना सबके सभ्य ता मे, से अहाँके मतलब जे कतौ कोनो भेल ने तऽ बीच मे ओ केयो जे बुझय बाली तऽ उहेए बुझय के एकटा सटीक जे छै से अपना सबके जे छै से कतहु एकटा बूढ़- सूढ़ जे कोनो काज हइ छै तऽ ओकरा सँ लोक पूछि लै छै ने त आँइख मुनि कऽ ओकरा पर लोक कऽ लेलक फल्लाँँ एं हमरा फल्लाँ कहने छैथ। चिल्लां कहने छैथ। तऽ लोक ऑंइख मुनि के ओ काज कऽ लैये। तहन कियो केयो कतबो बजै छै बुझै छियै कि किनको से तऽ पूछने छीहे। हँ हँ तऽ अलग- अलग गाँव के अलग -अलग रिवाज होइ छै।
तऽ तू एखन तब सुनै छी हँ वेएह आबिए रहल छै तऽ ओकरे चर्चा हैत ने। मंदिर लोक गेल चाहे पाँच गोटा एखन बैसारी केलक तै मे ई सब चर्चा भऽ रहल छै अनूना के बारे मे मधुश्रामणी के बारे मे, पंचमी के बारे मे, हां त भऽ रहल छै धुर हम आ हां अनुना एक दिन करय पड़तै तै ऐखने से चिन्ता छै जे एक दिन अनुना करा पड़त तऽ ओहि मे कियो महिला कह थिन यै एते किया करय छी, आब एते अवस्था होल छोड़ दियौ नै नै यै बुढ़ भेलौ तै से कि एखनो टाइम मे कहीँ बियाह कऽ लेताह यैह ठठोल मिठोल होएत रहै छै हां तऽ सैह एखन एकर ई विषय के चर्चा हैत रहय छै बेसी तर अहाँ के चाएर पांच बजे तक सब गोटा बे बै बैसलौ नै तऽ ओय मे ई सब चर्चा भेल।
ई गप्प-सप्प के एकटा विषय छै, बस एतबे छै, हां।
और से यैह
आर लोक जे छै? अपना उम्म मतलब मिथिला मे कहू या अपना क तौ कहू जहन बेटी जे जब सासुर जायवाली बेटी रहै छै ओकरा बचपन से कहै छै बड़ बौआ सासुर जेमे एना नै खो, ओना नै खो, चूल्हा लग नै खो, हां एनाहिए किछ से किछ कहले जाए छै, सिखैले जाए छै। तऽ
दोसर घर जेबाक के रहे छै नै तऽ ओकरा तऽ सब चीज सिखाएल जाए छै।
तऽ ओकर ई होय छै जे एना केला से ओकर परिचय होय छै तऽ लोक ओकरा तना नै मारै ई नै करै नै तऽ तुरन्त कहैत देरी नै हय छै जा एकरा माय नै किछ सिखेलकै जा एकरा भोज किछ नै सिखेलकै जा एकरा बहिन नै किछ सिखेलकै।
नै हां नै नीक करत तऽ सेहो मायके नाम आ बेजायो करा तऽ ओ मायके
कोनो बच्चेके बात देखियौ जे कोनो बच्चा के जकरा घर में बैन जाए छै। तऽ बड नीक भै जाए छै माए-बाप आ अपन-अपन बच्चा पर डिपेंड पड़ै छै कोन बच्चा केहेन रहे छै, नीक संस्कार देला से नीके रहै छै।
हुं नै बच्चा बैन गेल तऽ मायके संस्कार नीक भेले से लोक कहत नै बनत धुर मेयो नै ध्
एके माय-बाप के केटा बच्चा रहै छै हें सबके वैह माय-बाप सीख दै छै कियो बच्चा बैन जाए छै, कियो बच्चा नै बनै छै। तऽ ओ अपन बच्चा के अपन गुण होय छै तखने कियो बनय छै, कियो नै बनै छै, हां अपना मे ओकरा मे जे जिज्ञासा होय कै रंग के आब की करतै माय बाप तऽ सबके उहै सिखबै छै। छै कि नै
हां त
तऽ तहन फेर और कहू गामक हाल स
गामक हाल-चाल सब ठीक ऐछ, गर्मी के समय ऐछ, हां।
समय
हां नै पैन तैन पैन तैन ए बेर नै ऐल यै तै बाएढ़ ताएर नै ऐल
अच्छा कोनो बात नै ई कहलौ मिथिला मे बाएढ़ दुआरे लोक के पहिने कते दिक्कत होय।
बाप रे बाप बड दिक्कत होइ
लोक सुखैल सुखैल तरकारीसब राखि लिअ पहिने। कटहर कदीमा केरा बाढ़ि मे डूब जाय ने। लत्ती फत्ति तऽ एहि दुआरे
दनौरी सब लोक एही बरसाते ले बनबे छले ने।
हँ।
ई सब अहाँके एहि टाइम मे खे खेरही के अहाँके रहत। खेड़ी लऽ कऽ लोकके हँ ईसभ बनायत अहाँके कुम्हरौरी रखने रहत। अही सभ लए अही समय ला अम्मट हँ हँ। आम्मट।
नीक होइ छै अम्मट चटपट चटपट स्वादिष्ट बड नीक लोगे छै ।
अम्मट हँ बड नीक
चु चुड़ा दही अम्मट एह बोझो में जे होइया पितर पक्ष जहन होइया। तखन जे ब्राह्मण भोजन होइया।
ओहिमे एखन एखनेसँ अहाँके शुरू हैत।
नहि सुनू ने ओ नहि कहैत छी हम कहैत छी केओ पितर पक्ष मे जेहन सामर्थ्य रहै छनि तेहन करै छथि। ने, महिला स सब नहा सुोन कऽ ओहि दिन घर अंगना निपल पोछल गे ल ब्राह्मण भोजन पितर ऐल रहै छथिन।
हुं।
तो केओ कओ भात देल केलथ। दसटा तरकारी एगारह टा तरकारी बनल ओहिमे की बनल बॅड़ी बॅड़। केओ केओ जे छै से सागो केलथि ओलक सन्ना अलूके तरुआ तिलकोरा पापड़ कतेक संचार छै दालि तऽ खैर उलैल राहरिके दालि नेबो अचार मिरचाइ।
आ घी।
घी तऽ ओकर ऊपर भट्टा अदौरी हँ डालना मिक्स तरकारी जे कहैत छै। आ आर ऊपरस दही अम्मट। केओ केलथि जिनका सामर्थ्य नहि रहैत छनि घरमे करे वला के अभाव रहैत छनि पूरियो तरकारी। करैय छैथ, किया किओ चूड़ो दही करैत छथि तऽ चूड़ा दही अपन मिथिलाके प्रसिद्ध ह तऽ चूड़ा दहीमे बढ़िआँस पुष्टाङ्ग जे छै से दही हेबा क चाही नीक अम्मट होइया। मिठाई तऽ आब सुविधा भेले मिठाई हुए तऽ ओर परिपूर्ण भऽ जाइया थैहर थैहर भऽ जाइ छै। हँ ब्राह्मण सबके तते खाइत छथि जे उठले ने होइत रहैत छनि।
कतेऽ ठमन ब्राह्मण टेढ़ भऽ जाइत छथि।
टेढ़ भऽ कऽ उठै छै सीधा भऽ कऽ उठलैठ अच्छा केओ किछु खा लगय छनि। तऽ हुनका लोक और प्रशन दै छथिन। होइ छनि ने और लिय ने और लिय ने। उठलाह, तऽ पान जनउ सुपारी री तऽ हेबे के चाही। पितर बुझि कऽ लोक बहुत प्रेम भावसँ खुआबै छथिन। और सु स्वादिष्ट खेनाइ बनै छै लोक खाइऐ। घरो के लोक खाइया, अगल- बगल बेंटतो अछि हँ
आ नहि, ओ पितरक अंश जे भऽ जाय छै से खेनाइयो बड
खेनाइयो बड़ नीक, प्रेमसँ किछु भोजन खुआबै छै ओ स्वादिष्ट भऽ जाइ छै। पितर के अंश रहय छनि, देवता के अंश जत रहे छै ओत और सु और ओहो स्वादिष्ट भऽ गेल। तऽ चाहे देवता निमित्त, चाहे पितर निमित्त, जे भोजन की प्रसाद होइ छय, ओ अहाँके देखबय अपूर्वे स्वाद रहत। और सबस होय छै की त, शुद्धता रहे छै हींग के प्रयोग भेल रहे छै।
सभटा अरभा रहै छै ने।
अरबाऽ
हुंउ नहा सुना कऽ बनैया खेनाय।
ऐहऽ आब तरकारियो
सऽ सभ पवित्र भ रहै छै हँ आब एखने अहाँके हँ, पितर पक्ष शुरू हेतऽ त घरे -घरे हेत ब्राह्मण भोजन सभ दिन ब्राह्मण
हँऽ ब्राह्मणों के कमी कियेकि शहर में रहय के कारण लोक चारि दिन पहिने, नोत दऽ दै छथिन ब्राह्मण सभके
हूँऽ
हँ तऽ ई ब्राह्मण के नोत परगौत्रीबला अच्छा परगोत्री समगोत्री बला जे बात भऽजै छै ने जे जय कुल के मतलब ओथी रहय छैथिन, ओहि गोत्र के खुयेल नहि जाइ छै, तऽ लोक ओहि टोल स ओहि टोल नोत केलक गाम घर में आर नहि तहन अपन, आर सभस नीक की होइ छै अगर ककरो नानाके रहै छै, ओकर नतिके खुएलक, तऽ और नीक भऽ जाइ छै हँ। जमे के खुएलक तऽ और विष्णुतुल्य भ जाइ छै। तऽ ई ओसभ चीज, हँ इहो सभ चीज के ध्यान में रख
के खुआ सकये।
हँ, आ लोक की करये त पितर राइनोके खुएलक महिला पहिने पितराइनक कम लोक खुआबै, हँऽ। पहिने पितराइन लोक कम खुआबै छलथि।
हुं, आब पितिराइन खुआबय छथि।
नीक भेलै महिला के सम्मान लेल ई नीक भेलै, हेबाक चाही।
आ अथी मय कहय की, नाना -नानी के जे खुआ खाय छै, तऽ कहै छै एगारहटा के फल भेत अथी छै, हंऽ जमे खाय छथिन तऽ, नाति खाइ छथिन तऽ
हँऽ